कि हाल समाचार?
बढ़िया छै अपन कहियौ!
ठीक!
मैच के की भेल कौलका रौतका यौ
हाइर गेल
हाइर गेल हौ रने रने बड्ड कम बनलै रे दू सौ तीस एकतीस ओय सब स कि हैत।
हँ सुनेै छियइ अठारह तारीख क ई रोहित शर्मा विराट स पहिने सन्यासो ल रहलै या।
ई अठारह तारीख क
हँ उन्नैस क जे मैच यऽ
अठारहे क सन्यास ल लेतय
कहै तऽ छै। आब देखियो
कलियए ने भेलय सन्यास हो।
हँ
बा सन्यासलए देतन रहतै क
नया नया सब
ओ गौतम गम्भीर सब दबाब डालनेे हेतै
वैह तऽ सबकि सबकिछ करै छय।
हम्म एना किय भए गेलै
कि करबै
धान सब रोपय भेल
धान रोपाय हमरा नहि मालूम यऽ हमरा कोनो खेत तेत यऽ
जकर बटेदारी करे या तऽ उ एखन तक पैसा तैसा लय नैने नहि आयल य ने खाद ताद लए खाद पानिके पैसा सब लए नहि आयल य एखन तक
न किछ ल नहि आयल य।
किय
की मालूम की करत नहि करत
शिव शक्ति जे खाद छै। धान मे देल जेत कोनो कदबाँ पहिले देल जेतै कि धान रोपलाके बाद
कदबासँ पहिलो दैके छै। कदबा के बादो छै।
एकटा जे रहै घर्नी धरनी
हँ
ओ ऊहो उ कखन पड़ै छै।
घर्नी बादमे
आ तरमे की देबै
जिंक
जींक आरो
जिंक सफर कोफर इएह सब जे आबेया
य जो हम अपन गाय के हम अपन मतलब यदि गोबर के खाद है। तऽ ओ दबै तऽ खराब करतै।
नहि नहि ओ नहि खराब कुनु चीज नहि छैय।
ऐस तऽ बढ़ियाआ भेलोल ने गोबड़ो खाद यौ
हाँ
एहिसँ तऽ बढ़िआँ गोबरके खाद भेलै
हाँ लेकिन ओहिमे कीड़ा लागै छैय। नहि
कीड़ाक के लेल दोसर दवाइ दए देबै एहिमे कुन बात छैय।
हुँ कीड़ाक के लेल तऽ दोसर दबाइ दय सकैत छी, ने ओकर बाद गोबर के खाद देलाके बाद।
हाँ।
उ आर सब कहियौ।
बढ़िआं यऽ।
आइ देखलहुँ ने एकई बेर यो, कतय छियै।
अभी घर पर सुति कऽ उठले छी।
चाय सब भेललै?
हाँ चाय पी ललु।
ओ। चाय अ पुड़िया- तुरीया दलो कि नहि दुयो चारि टा।
नहि पूड़िया नहि खेलाइत छी, एकेटा खेला छीय।
हूं। उ मतलब हमरा ई रातमे अ बारिश तऽ एको बेर नहि भेल, तऽ मौसम एक नम्बर कुना भेल।
नै ठण्डा मौसम रहे राइत में।
हाँ ठीक रहे मौसम मतलब लाइनो नहि कटल।
ना।
खुशखबरी ई रहै, जे एको बेर लाइन नहि कटल, एहि चीजके अहाँ कम बुझै छियै।
ताहि दुआरे कहलहुँ मौसम ठीक रहे की।
हुँ। लाइन नहि कटल तकर के बाद
कोइ बेर फोन नहि करलहुँ, मिस्त्रीके बुझै छियै ईसभ चीज नीके बात छीय नै।
किए अहाँ तऽ एतेक बड़का झेल छियै, जे ओ लाइन कटैए फोने घुमा दै छियै।
हाँ, ओहो बेचारा आफत मे जियैया।
हे यौ आइ ताश खेलबै मचानपर।
हाँ यौ ताश तऽ रोजे खेलैत छियै तऽ
ताश, कए बजे शुरू भऽ जाइ छैय।
एक बजे।
एक बजे- एक बजे तऽ कमजोरहे प्लेयर सब रहे हैत।
कमजोरके खेलैके मौका कहाँ दै छियै।
टन भए गेल, सीओ भए गेल, अंजनी भए, गेल बमबम भए गेल। जे उटन तऽ अपन जगह नहि छोड़ै या बुझु आश्चर्य छै। एक बेर खेलियौ हैट जइयौ ने, भरि दिन हे खेलबै तऽ आर लोग केते बारती मे ऐले या यौ, उँ
से नहि निकलैय दिक्कत की यै।
कहलक तब फेन मारहो हो तै तब फेन मार हो तै। पूइन जे तन कहलक फैन मारो तै, एना थोड़े ने होइ छै।
ओकरा हमरा बुझियौ जबरदस्ती उठबै पड़ै छै रोज।
ई मनोरंजन के चीज छियै। अहूँ खेललहुँ आर दोसरो खेल।
आ।
ई अहाँ हम खेललियै। तऽ हमहीँ टा खेलबै। एना नहि होइ छै ने।
ओकरा बुझियौ। हमरा जबरदस्ती उठबैय पड़ैया।
तब आब जे हेब मण मण्डन मिसरके सबचीज लए कऽ चलि गेलै।
कहिया किया यौ?
एकटा मोटरसाइकिल से एयलै। ओकरा घर दोकान लग।
हँ।
कहलकै जे यौ एक बोरा चावल दियौ।
हँ।
दू सेर राहरिके दाइल दियौ। हू आ पाँच किलो करुके तेल दियौ?
हँ।
सभटा देलकै कहलकै। पैंतीस सए टका खुला दिअ खुल्लो देलकै। कहलकै चलू विशेष तन ओतऽ कुमारि ब्राह्ममणके भोजन हेतै। ओतय अहाँके सभ टका दए देब।
हँ।
बुझलियै।
हँ-हँ।
न उ गेलै। चाभी अन लए घर त सभ समान लए कऽ पार।
ई सब किओ नहि हेत सभटा ओकर नहिते हेत। एकर सबके कारबर
नहि नहि बाहरी रहै। किओ गाड़ी से
हँ यौ शिखा बुझाक ओकर नइते करले हैत दारू।
कुन
परा कीछ कर सकैए उ।
जे केले है। बुझलियै। उसभ पार यऽ आब बाबू डिरिया-डिरिया रहल छै। पूरा गाँव अरे तू कक कतहु डिटेभक त ओहिस की फरक पड़तै। जे ल जकरा लैके रहि गेले। जकरा ले जाय के रहि गेले। ओ थकितो बड़ी य भगवती थाना
चलू ओ तऽ कर्म छियै। जेहन करबै ओहन अथी हेबै।
आब देखियो ने मान ल कह छै। पाँच छओ हजारके नुकसान तऽ भेलै। एतअ जे छओ सात हजारके साढ़े तीन हजारके पाँच कि साढ़े तीन हजार कि चारि हजार तऽ नगद रहै। पाँच किलो तेल रहे त एक हजार टाका तेल के भेले। चाउर के बोरा हेते तऽ चौदह पन्द्रह सए चाउर के बोरा भेले। ते दूसर दालि भेलै। तीन सए टाका दालि के भए गेलै।
आ नैत जे हीरो बनै रहे। यौ तऽ ओ किछु नहि करलक।
नैत करतै की कपार ले क भागल मोटर साइकिल बला।
हमरा तऽ हंड्रेड परसेंट विश्वास यऽ कि उएह करले हेत।
किछो भऽ सकैए ओ तेहने छेबे करै कए लेलेटा हेतै। करबेले हेतै केल नहि हेतै।
थ ह ह
हँ, आर कतहु कोनो घटना सब नहि ने भेलैये?
नहि इहो घटना तऽ अहां फर्स्टेसन सुनने रहियै।
अहां उठते छियै नओ बजे, तऽ सुनबै की कपाड़। ई घटना आठ ई घटना ई घटना साते साढ़े सात बजे भए गेलै।
बुझलियै, ई घटना सात साढ़े सात बजे भए गेलै।
सुबहे में ने?
हँ भोरे में। ता हो ता हो ता तामे अहाँ सुतले रहियै, तऽ साढ़े सात बजे घटना भए चुकले रहै। हुं।
हमरा आर केजानै छियै रातिमे कोनो घटना हैत तऽ हम बता देब लेकिन भोरका घटना अहींके बतबै पड़त।
कि भरि राति अहाँ चोरि करै छियै की जे राति के घटना अहाँ बता देबै।
नहि राति किछो हयत तऽ हम बता देब, राति का मे हमरा रहै छै पूरा आइडिया लेकिन भोरमे हम बिसरि जाएब।
और सब।
आर सब सब बढ़िआँ ये।
एको दिन नहि होइये जे कोनो
हे यौ, कन्हैयाके नहि देखै छी दू दिनसँ यौ?
आंय, कन्हैया नै ये।
कन्हैया कतऽ गेल से हमरा कि पता।
किधर रहै छै, नहि कहै छै, भेटो नहि होइ छै।
जे अहाँके सखो नहि होइए जे कहियो चायो पियाबी अपना घरमे बजा के। हुं खाली खाली लोके ओहिठाम खाइ छियै पीयै छियै। चाय ताय नहि पियेबै तऽ कोना हेतै से बाजू ते। अहाँके गैस सैध गेल की यौ?
नहि चाय पियैके रहैए ने सबेरे आयल करू सात आठ बजे।
तऽ गैससँ अ अहाँ नओ बजे उठै छियै, सात आठ बजे जाय के ओतऽ की करबै।
हम ने सुतल उठल रहै छी लेकिन चाय बनि जाइये।
वाह वाह अहुं नहि रहेबै तऽ हमरा पानि नहि पुछत चाय तऽ ढेरी भए गेल।
नहि यौ ओहन किछो नहि छै, ओहन व्यवस्था नहि रहै छै।
हँ।
एकटा बात कही कन्हैया हमर फोन नै उठबैये।
ओ ककरो नहि फोन उठबैय तऽ अहाँ कोन गलीमे छियै।
हँ काल्हि अंशुओ भाइजी नहि कहै रहे।
हूँ। ई कन्हैया के छियै यौ, कन्हैया झा छियै कि मिसर?
आँ।
कन्हैया झा छीयै कि कन्हैया मिसर?
हे यौ ओकरामे तऽ देखै छी हम अथि लागैए।
कथी कन्हैया झा अच्छा कन्हैया ठाकुर अच्छा ओहि टोलमे हैत नौआ टोली दिस सं। हुं। अच्छा।
ठाकुर छी।
अ कन्हैया ठाकुर हे यो कन्हैया ठाकुर जी, साहेब जी ठाकुर के बारे मे
नै यौ अहाँ के उ सब दूर जाय छी। पड़ोसिये छियै यौ नौतो दिया पड़ेया जबरदस्ती।
नै यो जो ठा जो ठाखुन जदि यदि ठाकुर छियै तऽ उ साहेब जी ठाकुर सब नै यऽ ओते छियै घर कन्हैया ठाकुर के।
अच्छा।
अ विषहैर थान लग। हे यो आय पैन बड बढ़लै या, किया ते हमरा ऐंठा जे दूध देले आबैया
हां।
कहलकै, कहलकै भैर छाती के आय पेएन भाए गेलै। टपै जे रहै किया तऽ सब दिन टपै रहै ओहि देके ओकरा टेर नै रहै तऽ आय आइयो चैल एलै ओहि देके त ओकरा भैर छाती भेलै पेएन, कपड़ा-तपड़ा भीजल रहै देखलियै।
एहन तऽ नै भेल जे दूध दै ले आएल तऽ ओय मे माछ अहाँ के नजर आएल।
आ से माछ हुआए कि जे हुआए कम से कम हम तऽ ई कहै छी नै दूध लाए कऽ चल आब
ए खेस हम हमरा ए खेसारी लाल बला हाल नै भाए जाय कि देखलाए रिहै ने।
की।
जे दूध में पानी डालके बेचते थे फोफिया
हां तऽ एकटा, एकटा बैंग पकड़ा गेल रहाए, वाएह तऽ अहुँ के नै हाल भाए गेलया।
म मेला मे फोफिया खाते थे, औ
और सब ठीक यो।
सब बढ़ियां या।
कुनू नया-ताजा खबर।
नया ताजा मे की कही वाएह अहाँ जे कहलियै मण्डन मिशर के अथी भाए गेल वाएह सुनलु तऽ कनटा आश्चर्य लागल।
आब उ डिरया रहल छै भैर गाँव। मुखिया लग, सरपंच लग सब कहलकै अहाँ अपना नैत के पकड़ु ऊपर भाए जाएत, हां।
और सब ठीक यऽ नै, सब कहलकै अपना नैत के पकड़ू ऊपर भाए जाएत।
हां त उ ठीके कहलक।
हां। हम नैत के नैत नैत त रहबे करै देखलियै बेटियो जाय रहै, सब जाय रहै। बुझलियै हां तऽ वाएह खोजे रहै नैत के भी की करे रहै, मुखिया लग गेलै, सर